जी नमस्कार हाँ सब ठीक छै
ब त सोचैत छल जे केवल मन मनोरञजक साधन नहि बल्कि क शारीरिक मानसिक आ सामाजिक विकासक एक महत्वपूर्ण माध्यम होइत अछि
बिल्कुल क्योंकि खेल व्यक्ति के अनुशासन धैर्य मेहनत दटिमक सान मिलके कार्य करबाक शिक्षा दैत अछि
सच कहू त बचपनमे खेल महत्व बहुत अधिक होइत अछि कियाकि एहि से शरीर मजबूत बनाबैत आ आत्मविश्वास बढ़ैत अछि
हाँ अनियमित खेलकूद करनिहार बच्चा समाजमे अधिक अधिके सक्रि स्वस्थ आ ऊर्जावान रहैत अछि
हमरा लगैत अछि जे क्रिकेट भारतक सबसे लोकप्रिय खेल सबमे से एक अछि जाहि प्रति करोड़ो लोक गहरी रुचि अछि
बिल्कुल क्रिकेट केवल एक खेल नहि बल्कि बहुत लोक लेल भावना आ उत उत्साहक विषय बनि गेल अछि
प्रतियोगिता देखती ह जाहिमे खिलाड़ी सबक देर रणनीति आ तीम भावना देखबाक योग्य छल
हाँ क्रिकेट व्यक्तिके कठिन परिस्थितिमे शान्त रह रहबाक आ सही निर्णय लेबाक शिक्षा सेहो दैत अछि
सच कहू त फुटबॉल दुनियाके सबसँ लोकप्रिय खेल मानल जा
बिल्कुल कियाकि फुटबॉल मे गति कौशल सहन सहन शक्ति आ टीम वर्क चारो चीज आवश्यक होइत अछि
हमरा लगैत अछि जे हॉकी भारतक इतिहास से जुड़ल एक गौरवसँ खेल छी
हँ भारतक हॉकी टीम अतीतमे विश्व स्तर पर असाधारण सपोर्ट फलता प्राप्त कहने अछि
कली हम बैडमिंटन प्रतियोगिता देखलियौ जाहिमे खिलाड़ी सबक तेजी असर सन्तुलन अद्भुत लागल
बिल्कुल बैडमिंटन शारीरिक फूर्ति एकाग्रता आ प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ावैमे सहायता करैत अछि
हम्म सच कहू त कबड्डी एक एहन खेल अछि जे शरीरिक शक्ति आ मानसिक चतुराई दूनू परीक्षा ले दे छै
हँ एहि खेल मे साहस रणनीति आ टीम बेच सामना बय कह हो तऽ महत्वपूर्ण होइत छै
हमरा लगैत अछि जे शतरंज अन्य खेल सबसँ अलग अछि कियाकि एहिमे शारीरिक शक्ति से बेसी मानसिक क्षमता अवश्य होय
बिल्कुल शतरंज व्यक्ति के योजना बनाए धैर्य रखबाक आ दूर दूरदर्शी सोच विकसित करबाकमे सहायता करैत अछि
कली हम देख लियौ जे एथलेटिक्स मे दौड़ खुद आ विभिन्न प्रतियोगिता सब व्यक्तिकर व्यक्तित्व त क्षमता के चुनौती दैत अछि
हँ एहि खेलसभ सब व्यक्ति अपन सीमा केपर पहचानी ओकरासँ आगे बढ़बाक प्रयास करैत अछि
सच कहू त खेल केबल जीत हारक विषय नहि होइत अछि
तऽ एहि बातक होइत अछि जे व्यक्ति खेलक माध्यमसँ की सीखैत अछि
प्रत्येक विद्यार्थी के नियमित रूप से कोनो ने कोनो खेल अवश्ये खेलबाक चाही
हँ क्यूंकि खेल स्वस्थ स्तर मजबूत मन असन्तुलित व्यक्तित्व निर्माण करबाक मे सहायता करैत अछि
सही कैलियए क्रिकेट फुटबॉल हॉकी बैडमिंटन कबड्डी शतरंज आ एथलेटिक्स जेका विभिन्न खेल केवल मनोरंजन नहि बल्कि अनुशासन आत्मविश्वास नेतृत्व क्षमता तीन भावना धैर्य आ संघर्ष करबाक शक्त विकसित करे छै जाहि कारण खेल मानव जीवन समग्र विकासक एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा मानल जाइत अच्छा
कली हम सोचैत छलहुँ जे खेल मानव जीवनमे ओतेक ओतेबे महत्वपूर्ण आ छै जतबे स्वेच्छा ककि खेल शरीर आ मन दोनो विकसित करैत अछि
ह बिलकुल किया कि केवल पुस्तक पढ़ला से वे पूर्ण विकास संभव नहि होइ शारीरिक गतिविधि सेव आवश्यक होइ द छै
सच को त नियमित खेलकूद करनिहार लोक सब सामान्यतः अधिक स्वस्थ ऊर्जा आत्मा विश्वासी होयत अछि
ह आ खेल व्यक्ति के कठिन परिस्थितिमे धैर्य रखबाक ईच्छा सेहो देैत अछी
हमरा लगैत अछि जे त तैराकी एक बहुत उपयोगी खेल अछि क्यूंकि ई पूरा शरीर व्यायाम करबैत अछि
बिलकुल तैराकी से शरीरक सहन शक्ति बढ़ैत अछि आ माँस्पेसी सब मजबूत बनाबैत अछि
कहली हम एक तैराकी प्रितियोगिता देखलू जहि मे खेलाड़ी सभक अनुशासन आ मेहनत प्रशंसय छल
हँ कियाकि एहि स्तर तक पहुँचबाक लेल बर्षो तक नियमित अभ्यस करबाक आवश्यकता हो छै
सच कहतऽ टेनिस सेहो बहुत लोकप्रिय अन्तरराष्ट्रीय खेल अछि
बिल्कुल एहि खेल मे तेजी संन्तुलन मानसिक एकाग्रता रणनीति चारू चीज बहुत महत्वपूर्ण होइत अछि
हमरा लागत छै जे कुश्ती भारतक पारम्परिक खेल सब मे से एक महत्वपूर्ण खेल छी
शरीरक शक्ति सहन शक्ति आत्म वििश्वास विकसित करबमे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि
कल्हिये हम हम देखलहु जे भोरातोलन प्रतियोगता मे खिला खिलाड़ी सब असाधारण मेहनतक करैत अछि
बिलकुल कियकि एहि खेल मे शारीरिक शक्ति सग सङ् मानसिक दृढ़ता सेहो आवश्यक क होइत अछि
सच कहू तऽ तिरन्दजी एक एहन खेल अछि जाहिमे एकग्रतााक के बहुत बहुत महत्व होइत अछि
हँ एक छोट गलती से ओर लक्य से चुकबाक कारण बनि सकैत अछि एहि लेल पूर्ण ध्यान जरूरी होइत अछि
हमराे लागैत अछि जे दौड़ प्रतियोगितासँ व्यक्तिके अपन सीमा पार करबाक प्रेरणा दैत अछि
बिलकुल कियकि प्रत्येक धावक अपन व्यक्त्व सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करबाक प्रयास करैत छै
काली हम पढ़लु जे खेल व्यक्ति मे नेतृत्व क्षमता विकसित करबा ए सेहोे सहायता करैत अछि
ई सही बात अछि विशेष रूप से टीम आधारित खेल सबमे खिलाड़ी नेतृत्व आ सहयोग दुनू सिखत्
सच कहू तो खेलक मैदान जीवनक एक छोट रूप से जकर होइइत छै
हँ किया की ओतऽ जीत हार संघर्ष मेहनत अनुशासन या सिखनाइ सबकछु एक साथ देखबा लेल बैठल अछि
हमरा विश्वास छी जे खेलक माध्यम से युवा वर्ग नकारात्मक त सबसँ दूर रहि सकैत अछि
बिलकुल कियाकि खेल समयक सही उपयोग करबा क सकारात्मक ऊर्जा विकसित करबाक आव अवसर दैत अछि
सही कहलिय जे तैराकी तैनिस से पुछतै तोर भारत लोन आ अन्य खेल सब केवल पदक जीतबाकस साधन नहि बल्कि व्यक्तित्व निर्माण स्वास्थ्य सुधार आत्मविश्वास बढ़ाबे अनुशासन विकसित करबा जीवनक चुनौती सभ लड़बाक सक ते प्रदान करैत अछि जाहि कारण प्रत्येक व्यक्ति के अपन जीवन में ख खलक उचित स्थान आवश्यक देबाक चाही
कहलियी सोचे छलहु जे खेल केवल मैदान मे खेलल जाय भला गतिविधि नहीं बल्कि एक एहन विद्यालय अछि जब तक जीवन एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा व्यवहारिक रूप से सिखबाक असर बैठ
बिलकुल जी किआ कि खेल व्यक्ति के सिखबैत अछि जे सफलता रातो रात नहि भटैत बल्कि निरन्तर अभ्यास धैर्य आ मेहनत से प्राप्त होइतत त छै
सच कहू त बहुत लो केवल विजेता के देख छथि मुदा ओकरा पछाड़ी वर्षों तक कयल गेल संघर्ष के नहि देखैत छथिन
ह एहि संघर्ष खिलाड़ी के मानसिक रूप से बुझबत बनबैत छै
हमरा लागैत छी जे भॉलीबल एक बहुत रोचक टिम आधारित खेल अछि छी जाहि में प्रत्येक खिलाड़ी के योगदान महत्वपूर्ण होइत अछि
बिलकुल क्यूंकि ज एक खिलाड़ी सेहो अपन जिम्मेदारी ठीक से पूरा नह करत तऽ पूरा टीम पढ़बा बैत सकैत अछि
कल हम वॉलीबॉल प्रतियोगिता देख लियौ जाहि में खिलाड़ी सबक तऽ तालमेल आ सीस विश्वास बहुत प्रेरणादायक लागल
हँ एहि प्रकारक खेल व्यक्ति में सहयोग सहयोग भावना अ अपेक्षित करैत छै
सच कहू तो बास्केट बॉल से हो दुनिया भरि में बहुत लोकप्रिय खेल अछि
बिलकुल एहि खेल मे तेजी से निर्णय लेबाक क्षमता फूर्ति आ आ रणनीति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि
हमरा लगे कि जेम जिम्नास्टिक सब से कठिन खेल सब में से एक मानल जाइत छै
हँ क्योंकि एहि खेल में शारीरिक संन्तुलन लसीलापन आ वरषो कठिन अभ्यास आवश्यक होयइत अछि
कलिया में एक जिम्नास्टिक परिस्तुति देख लियौ अ सच कहू तो खिलाड़ी सबक में नियंत्रण आ समर्पण अद्भुत छैन
बिलकुल एहन प्रदर्शन केवल हजारो घंटा के अभ्यासक परिमाण होइत अछि
सच कहू तऽ मुख्यबाजी सेव एक अहन खेल अछि जाहि में शारीरिक शक्ति स मानसिकवृत दृढ़ता से ओ जरूुरी होइत अछि
हँ क्यूकि खिलाड़ी के दबावक स्थिति मे सेहो शांंन्त रहि के सही निर्णय लेबाक क्षमता राख बाक पड़ैत अछि
हमरा लगैत अछि जे खेल व्यक्ति के हार स्वीकार करबाक कला सेहो सिखबैत अछि
बिलकुल क्यूकि प्रत्येक प्रतियोगिता मे जीत सं्भव नहि होए ते मुदा हार से सीखी पूर्ण प्रयास करना सबसँ महत्वपूर्ण बात होइत छै
कलियम पल्लूजी बहुत सफल खिलाड़ी अपन असफलता के प्रेरणा बना क आगे बढ़ल छथिन
ई सही बात अछि क्यूकि असफलता अक्सर सफलता लेल आवश्यक अनुभव प्रदान करैत अछि
सच कहू तू खेलक माध्यम से विभिन्न देशक लोक सब एक दोसरक संस्कृति से परिचित होए छथि
हँ अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियगिता सब केवल खेल नहि बल्कि विश्वक मित्रता आ सहयोग प्रतेक सेहो होइत अछि
हमरा विश्वास जे प्रत्येक युवा के कोनो ने कोनो खेल अवश्यक खेलबाक चाही चाहे ओ पेशेवर स्तर पर नहि खेले
बिल्कुल क्योंकी खेल स्वास्थ शरीर सकारात्मक सोच आ आत्मविश्वास पूर्ण व्यक्तित्व निर्माण कर मे सहायता करैत अछि
सही कलियए वॉलीबॉल बास्केटबॉल जिम्नास्टिक मुक्ेबाजी आ अन्य खेल सब केवल प्रतियोगित नहि बलकि जीवन प्रबन्धन विद्यालय समान अछि जते व्यक अनुशासन नेतृत्व संघर्ष धैर्य आत्मविश्वास सहयोग आ हार जीतक सही अर्थ सीख अछि जे जीवनक प्रत्येक क्षेत्र मे सफलता प्राप्त करना है अत्यंत उपयोगी सिद्ध होइत छै
काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे लेखक इतिहास मानव सभ्यता जतेक मानल जाइत अछि क्यँकि प्राचीन समयमे लोकसभ शारीरिक क्षमता बढ़ बढ़ाबे आ मनोरंजन लेल विभिन्न खेल खेलत आबि रहल अछि छि
सच कहू तऽ प्रत्येक खेलक अपन अलग अलग पहचान नियम अ विशेषता होइत छी जाहि कारण प्रत्येक खेलक अनुभव अलग अलग होइत छै
ठीक है तब कल बात करो